हेलो।
हेलो।
नमस्कार मित्र ।
नमस्कार ।
की हाल चाल छै?
बस, भगवानक कृपासं सब ठीक छै।
ठीक छै त हमरो सब ठीक छै, आइ काल्हि हम भारत आ विश्व विश्व विश्वके धर्मक युद्धताक बारेमे पढ़ि रहल रही। तखन सोचलहुँ जे एहि विषय पर विस्तारसँ चर्चा करल जाय।
ई त बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि। धर्म मानव सभ्यताक एकटा पैघ आधार रहल अछि। दुनिया भरिमे विभिन्न धर्म लोकनिक जीवन संस्कृति आ सामाजिक व्यवस्थाके प्रभावित करैत अछि।
भारत विशेष रूपसँ धार्मिक विविधताक लेल प्रसिद्ध अछि एतेक अने अनेक धर्मक लोक सदियों से संग संग रहैत छथि।
बिलकुल बिलकुल, भारतमे हिन्दु धर्म इस्लाम, सिख धर्म ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आ अन्य अनेक परम्परा सब मौजूद छै।
बिलकुल, हिन्दु धर्म विश्वक प्राचीनतम धर्म परम्परा सबमे से एक मानल जाइत अछि एकर भीतर अनेक दर्शन पूजा पद्धति आ सांस्कृतिक परम्परा छथि।
ई त सही बात छै। आ एहि कारण हिन्दु धर्म अत्यन्त विविध रूपमे देखाइत अछि, विभिन्न क्षेत्रमे अलग अलग देवी देवता, रीति रिवाज आ उत्सव प्रचलित छथि।
बिलकुल, इस्लाम सेहो भारतक एकटा प्रमुख धर्म छथि, मध्य कालसँ एखन धरि भारतीय संस्कृतिपर एकर गहरा प्रभाव रहल छथि।
सही कहलहुँ, मस्जिद उर्दु साहित्य, संगीत, स्थापत्य कला आ खान पानमे एकर प्रभाव स्पष्ट रूपसँ देखल जा सकैत अछि।
बिल्कुल, सिख धर्मक उत्पत्ति पंजाब क्षेत्रमे भेल। गुरु परम्परा, सेवा समानता आ साहस एकर महत्वपूर्ण विशेषता मानल जाइत अछि।
हां आ गुरुद्वारामे लङ्गरक परम्परा सामाजिक समानताक सुन्दर उदाहरण मानल जाइत अछि।
बिलकुल, भारत बौद्ध धर्म आ जैन धर्मक जन्मस्थल सेहो रहल छथि। दुनु धर्म अहिंसा, करुणा आ आत्मअनुशासन पर विशेष जोर दैत छथि।
सही कयलहुँ, भगवान बुद्धक शिक्षक प्रभाव एहिसँ बहुत देश, सब धरि फैलल आ जैन धर्म सेहो नैतिक जीवन सत्य आ अहिंसापर बल दैत अछि।
बिलकुल, इसाई धर्मक उपस्थिति सेहो भारतमे बहुत पुरान छथि, विशेष रूपसँ दक्षिण भारतमे प्रारम्भिक ईसाई समुदायक इतिहास उल्लेखनीय मानल जाइत छथि।
हुं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आ सामाजिक सेवा क्षेत्रमे इसाई संस्था सभक योगदान व्यापक रूपसँ मानल जाइत अछि।
बिलकुल, भारतक धार्मिक विविधता केवल विश्वासक प्रश्न नहि बल्कि संस्कृति, भाषा, कला, सगीत आ पर्व त्योहारक विविधता से सेहो जुड़ल छथि।
एकदम सही, दिवाली, ईद, गुरु पर्ब, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयन्ती ईसभ पर्व सामाजिक मेल जोल बढ़बैत छथि।
बिलकुल, विश्व स्तर पर देखल जाय त धार्मिक प्रदृश परिदृश्य आरो व्यापक अछि ईसाई धर्म, इस्लाम आ हिन्दु धर्म, वैश्विक सबसं पैघ धर्म मे गिनल जाइत छथि।
हां, ईसाई धर्म यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आ ईसाई बहुत भागमे फैलल अछि, इस्लाम मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, अफ्रीका आ अन्य क्षेत्रमे व्यापक अछि हिन्दू धर्म मुख्यतः भारत आ नेपालमे अधिक देखैत अछि मुदा वैश्विक विभिन्न देशमे भारतीय समुदाय द्वारा अपनाओल जाइत अछि।
बिलकुल बिलकुल, बौद्ध धर्म चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यानमार या अन्य एशियाई देश सभमे महत्वपूर्ण स्थान राखैत छथि।
सही कहलहुं। यही अतिरिक्त यहुदी धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म या अनेक धार्मिक पर्व सब सेहो विश्वक सांस्कृतिक धरोहरक विषय छथि।
बिलकुल, धर्मक मूल उद्देश्य लोक से नैतिक दिशा देब, समाजमे अनुशासन बना वा जीवनमे अर्थात खोजब सेहो मानल जाइत छथि।
हां। अधिकांश धर्म प्रेम, दया कर करुणा, सत्य, अन्याय जेका मूल्य मान्यता बल दै छथि। यद्यपि अलग अलग परम्परा सबमे तरीका विभिन्न भ सकैत अछि।
बिलकुल, धर्मक अध्ययन केवल धार्मिक ज्ञान लेल नहि बल्कि इतिहास समाज शास्त्र आ संस्कृति समझबाक लेल सेहो उपयोगी अछि।
बिलकुल बिलकुल, जखन हम विभिन्न धर्म सबक बारेमे सीखैत छी तखनि लोकनिक विश्वास आ पारम्परिक प्रति सम्मानजनक भावना बढ़ैत अछि।
बिलकुल, आजुक वैश्विक गुणमे युग्मधार्मिक सहिष्णुता आ पारम्परस्विक समझ बहुत आवश्यक भेल गेल अछि।
एकदम सही, विविध समाजमे शान्ति आ सहयोग बनाने रखबा लेल संवाद, सम्मान आ समझदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि। मानव विकास धर्म गुजारेसँ जुड़ल रहैत छथि प्राचीन कालसँ लोक प्राकृतिक अ जीवन या मृत्यु जेक प्रश्नसँ उत्तर खुजल रहैत छथि
सङ्ग विभिन्न क्षेत्रमे अलग अलग धार्मिक परम्परा विकसित भेल। यही परम्परा सभ लोकनिक समाजिक व्यवस्था, कानून, कला आओर शिक्षा पर गहरा प्रभाव छोड़ली।
अ भारतमे धर्म आ दर्शनक परम्परा विशेष रूप से समृद्ध रहल छथि। वेद, उपनिषद, बौद्धिक ग्रंथ, जैन आगम आ अन्य धार्मिक साहित्य भारतीय बौद्धिक परम्परावक महत्वपूर्ण हिस्सा छथि।
बिलकुल यही ग्रन्थ सबहक प्रभाव केवल धार्मिक जीवन धरि सीमित नहि रहल, बल्कि दर्शन साहित्य सङ्गीत या सामाजिक विचारधारा पर सेहो पड़ल। हेलो
लो हेलो
हँ बोल
हँ तऽ वैश्विक अन्य भाग सभमे सेहो धार्मिक ग्रंथ सभ समाजक निर्णयमे महत्वपूर्ण भूमिका निभेलनि। ईसाई धर्ममे बाइबल, इस्लाममे कुरान, यहूदी धर्ममे तोरा आ अन्य परम्परासभक अपना अपना ग्रन्थ अ रहल अछि।
बिलकुल सही यही ग्रन्थसभ नैतिक मूल्य, सामाजिक नियम आ आध्यात्मिक शिक्षाक स्रोत मानल जाइत छथि।
तऽ धा अऽ धर्मक सांस्कृतिक प्रभाव पर ब बे विचार करी तऽ भारतक स्थापत्य कला एकटा सुन्दर उदाहरण अछि। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्तूप आ अन्य धार्मिक स्थल कला आ ऐतिहासिक धरोहर मान जाइ छथि।
बिलकुल अजंता, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क, अमृतसर हर हर मन्दिर साहेब, दिल्लीक जामा मस्जिद आ गोवाक चर्च सब विश्व प्रसिद्ध स्थल छथि।
धार्मिक परम्परासब संगीत आ नृत्य त्य पर सेहो प्रभाव डालैत छथि। आ भजन, कीर्तन, कव्वाली, गुरवाणी संगीत आ चर्च गायन सब अलग अलग सांस्कृतिक अभिव्यक्ति छथिन।
बिलकुल यहि एहि परम्परा सभ लोकनिक भावनात्मक आ समुदायक जीवनमे महत्वपूर्ण स्थान राखैत छथि।
अन्तर धार्मिक सम्बन्धक विषय बहुत महत्वपूर्ण अछि, विशेष रूप से भारत जंका विविध समाजमे
बिलकुल सही सदियोंसे विभिन्न सामुदाय व्यापार, शिक्षा, संस्कृति आ दैनिक जीवनमे एक दोसर सङ्ग जुड़ल रहल छथि यही आदान प्रदानसँ मिश्रित सांस्कृतिक परम्परा विकसित भेल छथि।
त उदाहरण लेल भाषा, भोजन, व वस्त्र आ संगीतमे विभिन्न धार्मिक समुदायक सभक प्रभाव एक दोसर पर देखल जा सकैत अछि।
बिलकुल बिलकुल यहि कारण भारतक संस्कृति अत्यंत बहुुरंगी मनाल जाइत अछि।
मुदा आधुनिक समयमे किछु चुनौती सभ सेहो देखल जा रहल छथि।
बिलकुल हँ, गलत जानकारी, कट्टरता, राजनीतिक तनाव आ सामाजिक वि विभाजन कखनो कखनो धार्मिक सम्बन्ध सभके प्रभावित करैत छथि।
यही कारण शिक्षा आ संवाद बहुत आवश्यक अछि। जखन लोक अन्य धर्म सेवक बारेमे सही जानकारी प्राप्त करैत छथि तखन गलतफहमी कम होइत अछि।
बिलकुल सही धार्मिक सहिष्णुता केवल क़ानूनी विषय नहि बल्कि सामाजिक संस्कार सेहो अछि।
वैश्विक स्तर पर सेहो अन्तर धार्मिक संवादक महत्व ब बढ़ल अछि विभिन्न देश सभमे धार्मिक नेता शान्ति, पर्यावरण संरक्षण आ मानवाधिकार जेकां विषय पर सहयोग करैत छथि
बिलकुल हँ कारण आधुनिक चुनौती सब जेकां गरीबी, जलवायु परिवर्तन आ हिंसा केवल एकटा सामुदायिक समस्या नहि छथि। एहि लेल सामुदिक सामूहिक प्रयास आवश्यक छै अछि।
युवा पीढ़ी लेल सेहो धर्मक अध्ययन उपयोगी ही सकैत अछि जँ ओकरा इतिहास, संस्कृति आ नैतिक मूल्य्यक सन्दर्भे समझल जाय।
बिलकुल यहिसँ विविधताक सम्मान आलोचनात्मक सोच आ सामाजिक जिम्मेदारीक भावना विकसित हो सकैत छथि।
भविष्यक दिशाापर विचार करी तऽ हमरा लागैत अछि जे तकनीक धर्मक अध्ययन आ समवाद दुनूकेँ प्रभावित करत ऑनलाइन मञ्च सभपर धार्मिक शिक्षा चर्चा आ सांस्कृतिक कार्यक्रम तेजीसँ बढ़ैत रहैत अछि।
बिलकुल हम मुद्दा तकनीकीक उपयोग जिम्मेदारीसँ होयबाक चाही ताकि ग़लत सूचना नहि फैलय।
कुछ मिला कर देखल जाए त धर्म मानव समाजक इतिहास संस्कृति आ पहिचानक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहलो छै।
बिलकुल विभिन्न धर्मसँ अध्ययनक हमर लोकनि ई समझाबैत अछि जे विविधता सम्पर्क कारण नहि बल्कि सिखबाक अवसर बनि सकैत अछि।
अ पारस्परिक सम्मान, संवाद, आसहिष्णुतास समाज अधिक शान्तिपूर्ण बनि सकैत छै।
बिलकुल एकदम सही ई मूल भावना भारत आ विश्व दुनूक लेल महत्वपूर्ण अछि।
तऽ बहुत नीक चर्चा भेल भाई यहि विषय पर बातचीतसँ इतिहास, संस्कृति आ समाजक अनेक पक्ष स्पष्ट भेल।
बिलकुल हमरो बहुत आनन्द आएल फेर कखनो रोचक विषय पर वस विस्तार से चर्चा करब।
ठीक अछि नमस्कार।
बिलकुल धन्यवाद नमस्कार।